ह
की हाल चाल?
ठीक छै हाल चाल। अहाँके हालचाल?
हमरो ठीक छै।
अहां के आवाज आइ बहुत सुंन्दर अबेये, और अहिना गप्प करू, जी! एकदम फ्रेश आवाज आबे अहाँके।
वाह! की आइ हम खेलियैए पता नहि जे, आइ हमर अहाँके सुन्दर आवाज सुनाइ दैया।
कि खेलउ हँ से आइ।
भात-दालि तरकारी, हमर बहिन आल्लू के तरुआ बनेने छलीहे।
अच्छा! आओर
आओर किछो नहि।
सैह खेलउ हँ।
हुं।
हम आइ कटहर के कोपता। बनेने छलहुँ हेँ, भात बनेने छलहुँ हें, दालि बनेने छलहुँ हें। ओइ पर सँ खीर छलए, मालदह आम छलए।
वाह! एक बेर मे एते चीज सब खा लेलियै।
बहुत चीज, आ कटहर के कोफ्ता एते लाजवाब बनल छले, जे कि सभके नीक लगैए, हमरा दोबारा से भात बनबै परल।
बाप रे! एहन की विशेष छलैया।
कटहर के कोफ्ता एना बनै छै गे। अपना मिथिला में एना कटहर के कुफ्ता बने छै जे, पहिने कटहर के उसैन दियऔ।
हू।
आ उसनबा के बाद, ओहि के बाद, ओकरा थारी मे छानि लिअ। आ छनलाा के बाद, ओहिमे नून, हरद, मसाला, बेसन, सब चीज धऽ क ओकरा सानि दियऔ, बढ़िया जकाँ।
हू।
आ ओ सनला के बाद से ओकरा गोली -गोली बना लियअ, गोल -गोल आ ओकरा तैर लियअ। तैर के मसालला- तसालला टमाटर सब द के, झोर द क एकदमसँ ओकरा मसाला बना लिअ, जोर द दियऔ, आ भात सगे खाउ अहाँके एहन गजब लागत।
हेलो!
हँ तऽ नीक लगै छै।
कप बा जााद छै ह हेलो! बढ़िआँं।
लाइन कैएट गेल सेहो।
हां हमर आवाज जा रहल अय।
अहाँके आवाज बहुत नीक अबैया एखन तऽ।
हम तऽ गाड़ी स्टेंड लगमे टहैल रहल छी।
अच्छा बाह रे चतुर आदमी छी अहाँ तऽ।
अरे हम महा चतुर आदमी छी की बाजर
आ बड़ गर्मी लगै छै।
हम हवामे बतिया रहल छी, अहाँ गर्मीमे बतिया रहल छी।
अहाँ कष्ट करै छी, हम बैसल छी, अहाँ ठाड़ छी।
तऽ कोनो नै एखन खेलौ हे तऽ एक्सरसाइज भऽ रहल छै।
अच्छा सेहो बात खेलौ हें तऽ टहैल लेलौ।
हां तऽ फायदा मे तऽ हमही छी।
सही बात फायदा मे अहीँ छी, लाइन आएब जैता तऽ हमु फायदामे भऽ जेतौ।
एकदम तेहेन तऽ हमरा से बेसी फायदा अहीँ के रहितै।
साएह तऽ लेकिन नै या आ बुझलौ हमरा पैर फुल गेलै।
केना हाथी टांग केना भऽ गेल पाएर।
एकटा काएल चुट्टी काएट लेलक लाल रंग के। आ ओ जे कटलक से ठेहगुन के नीचा मे कटने ए आ पाएर तक फुला देलक ए।
चुट्टीके एते हिम्मत जे अहाँ एहन के पाएर के एते बड़का फुला देलक।
साएह तऽ नीचा के हड्डी नै देखा रहल अय, झपा गेल छै हड्डी।
बाप रे एतनीटा के चुट्टी एते बड़का आदमी के
साएह बुझियौ नै की कहु बहुत दुखाए या।
हां की करबै तकर बावजूदो काज एते करा पड़ल अय।
तैयो केलौ हें की करब नै करब तऽ के कऽ देत।
हां हम आएब जाय छी कऽ दै लए।
आएब जाउ कनि बैस कऽ खाएब हम।
अहाँ बैस कऽ खुआएब की खुआएब।
जे कहब से खुआएब आ पप्पा एता तऽ चुप उम्म अपन बाजब। या तऽ हम बाजब या तऽ अहाँ बाजब।
ठीक छै, अंगने मे अखैन छी। हां-हां केनाउ मे आएब जाय छै कऽ लैके छै कते मिनट एखैन भेलै।
मिनट तऽ एखन चाएरे भेल ए, कम से कम बारअ तक चैल जैता तऽ नीक रहिते।
हां पप्पा चैल जेथिन पुवरिया घर तहेन नै छै दिक्कत।
तहन कोनो दिक्कत नै छै, अहाँ अराम से बात कऽ सकै छी।
हां-हां एक बेर पप्पा चैल जाय।
चलल नै होयया।
तऽ चलै लए कहै या के जे चलब।
त काज के अहाँ कऽ देबै।
एह बाप रे बा ओते काज, कुन काज
बर्तन हमर बचले मैएज दियो।
हां-हां हम की बुझना जाय छी जे बर्तन हम अहाँके मैएज दियौ।
तऽ पुछलौ हें कियाए जे कुन काज
तऽ हमरा से बरतने मजबाएब।
तब की हमरा जाएह काज रहत वाएह कराएब नै।
किये बर्तन छोड़ दोसर काज कह
नहि नहि बर्तने माँजनाइ हमरा नहि नीक लगैया उएह आबि क माइज दिअ
मलब हम अहाँके घटमाष्ट आदमी लए जाइ छी की
एहन कोनो बात नहि छै लेकिन हम खेनाइ पिनाइ खायए लेलहुं आब हमरा काजे कोन बस बड़ बर्तन टा अईछ बर्तन माँजि देब अहाँ तऽ नीक रहत
अच्छा दोसरे टाइममे काज कहि देब
कथी कहालव
दोसर टाइम मे काज क देेब दोसर टाइम मे
पक्का-
पाका
ठीक छै तऽ कऽ देब अहाँ
हँ हँ एकदम जी हजूर
सहबात
हँ आओर सिलाइयो करय के हइ यहाँके
आइ करयके हमरा कहुना तऽ आइ करबे करब नहि मोन अछि तैयो करब
कि करबे।
बिल्कुल नहि मोन भऽ रहल अ लेकिन करबाक अछि
आ ई कम्प्लीट भऽ जायत तहन तऽ बहुत नीक रहत
नीक रहत सभटा काज आ भ जायत तऽ नीक रहत आ फेर राति मे रहत खेनाइ पिनाइ बनेनाइ ककनि
हँ अगनामे छी अखन हम
घूम घूमते घूमे कपड़ो उठा लिय
हँ हँ सएह करबै पप्पो एथिन तऽ सएह करबै
तऽ ने तऽ सएह करब घुमे घुमते कपड़ा उठा लेब
हँ ओ ल अहाँके ओहि देबैके नहि काज जे हम अपने बड़ उह आदमी
अरे हम नहि बुझि देब तऽ अहाँ केना बुझबै अहाँ बुझबो नहि करबै किछु
हे एहन में सँ हमरा बुझै छी
हम छी जय धन क ते अहाँके जीवन बीतैया
हँ हँ हे हे भैए गेल त हन तऽ
भाय कथी गेले देखे छियै जे अहाँ के रोटी बनव नय अबैया हमरा तऽ रोटियो बनबल गोल गोल एकदम फूल फूल अबैया
से हे अहाँके जे बर्तन माँज नहि आबैया से
माज तऽ हमरा अबैय
हमरो रोटी बनब अबैया
रोटी बनेनाइ य अहाँके जल्दी जल्दी नहि ओरियाइया
अच्छा नहि उड़आइ ह
नहि आय रहै तऽमें अहीं बनेब तहन-
ठीक छै तऽ देख दै छी-
आइ उल्टा काज हेतै आइ हम बर्तन मजबे आइ अहाँ रोटी बनेबै
हँ हँ देखल जाय के पहिने करैए
आओर की हमही जीतब हमरा एतबा विश्वास अइ
हमरा हमरासँ नहि जीत सकैत छी अहाँ
एह किछु पाजि देबै अहाँ
हँँ तऽ अहूँ किछु कहि देबै आ हम मैन लेबै।
आ काल्हि छै विवाह सेहो छै विवाह मे।
अच्छा, हँ हँ एकदम जेबै मचेबै।
कनि लहँगा चुनरी पहिर कऽ चइल जायब।
हँ हँ अहाँके मुँहो देखा देब अपन।
देखा देब आबि जायब हमहीं तैयार कऽ देब।
हँ हँ जेहन तैयार करब अहाँके आबैया नइ।
अबैया हमरा सबटा काज अबैएा कोनो एहन- काजे नय छै जे हमरा नय आबैया, अहाँ नहि बुझैछियै बात।
अच्छा, नहि बुझैछियै हम?
अहाँ किछ नहि बुझै छी।
अच्छा कल पर पप्पा छैथ।
से हम बुझलहुँ।
अच्छा बुझिगेलियै अहाँ।
तऽ बुझबै नय, अहाँ जेकाँ मतसून थोड़े छी।
तऽ हम अहाँके मतसुन देखाइ दै छी?
सबसँ बड़का।
कोन एंगलसँ हम अहाँके मतसुन देखाइ दै छी।
छीहे अहाँ।
अच्छा हम मतसुन छी वाह।
आओर की।
कते मिनट भेलैऽ?
आठ भऽ गेल।
आठ मिनट भऽ गेल।
कैटो जेतै तऽ नहि कोना बात आब।
द- दू -तीन बेर एखनेहे कऽ लेब।
हूँ।
हेलो कि हाल चाल? हेलो-